हा हलो हरि ओम भेणु
हा हरिओम हरि ओम भेणु ॿियो ठीकु आहियो? ह ह ह बढ़िया बढ़िया ह ह खिलण जी आवाज़ ॿियो सभु ठीकु?
हां चायु बाय पी अथव सुबुअ जी
न, न अञां ताईं योगा पिया आ योगा कंदा आहियूं, त हुतो आया आहियूं अञां एसट्रीटुट तां
अच्छा इहो बढ़िया आहे योगा करण
हाअ शरीर ख़ें ॿि ॾींदा असां सते वॻे
सते खां अठे
हा सते खां अठे थींदो आ। अॼु बारिश जो मौसम ॿि ठहियो पियो आ हिते
अच्छा! कंहिंसां वेंदा आहियो? हसबैंड सां वेंदा आहियो
न -न हसबैंड त वरी आहिनि पंहिंजा दुकानदार थींदा आहिनि सिंधी सभु हो त थकी ईंदा आहिन रात जो, आराम सां उथदा आहिनि।
अच्छा
न साहेड़ी सां गॾ वेंदी आं। साहेड़ी आहे, हुन सां गॾु वेंदी आहियां।
अच्छा न सुठो आ ॾाढो बढ़िया कंदा आहियो।
हा, शरीर खे बि चयंदा आहिनि न थोड़ो, सही ॻाल्हि आ। टाइम ॾियणों खपे पे न शरीर खे न त पो ॾींह ॿ ॾीह शरीर पोईते ई आ
हा न ॾाढो अॼुकल्ह गोॾनि जी ॾाढी प्रॉब्लम थी वई आ।
हा गोडन जी ऐ बी बीमारियूं खोड़ ईअं लॻंदे देरि बि नथी लॻे हे भी ऐन छा कन? त हिन खां कंदा रहूं असां शुरू खां कंदा आहियूं सालनि खां करयूं था योगा। अॼु जो न आहे। कंदो आ यको कंदा हा-हा गॾु
अच्छा पो त तव्हांखे पेरनि ॿेरनि जी कोई प्रॉब्लमं ही न हूंदव।
न न भॻवान जी दया आहे अंजा तक त कोई प्रोब्लम न आहे।
हा न त योगा ता कयों त थींदव बि न- न।
हा बसि वोई आ न योगा करण सां त सभु प्रब्लम अंदरि जी भी ठीक थी वेंदियु अन। मांगे बस शुरू न थायराइड थोड़ी थी वई आ अठ, ॾह अठ साल थिया आहिनि। त थायरॉइड जे करे उअई चयल आ वेट छा हिनन में वधी वेंदो आ वधण वारी थायरोड आ। त पो हुन में वरी ध्यान रख रखणो पवंदो आ। त इन करे मां योगा कॾी छॾंदीही न आहियां।
ऐं थायराइड जे करे गोरी खाईंदा हूंदोसि
हा उहा गोरी त कर चयंदा आहिनि न बंदि कर त वरी ऐना शरीर प अंदरो बिगड़ंदो आ। हो त खायणी पैंदी आ असांखे। न उह उतदे निराणे ई खाइणी पैंदी आ न गौरी त
हा उहा त सुबुह सांण खाइणी पवंदी आ।
ह ॿियो तव्हांजे सभु ठीकु आ? तव्हां न वेंदाओ काडे बि योगा-वोगा
शाम जो वेंदी न शाम जो वेंदी आहियां, शाम जो योगा वेंदी आहियां।
अच्छा वेंदायव अच्छा
मेहनो थियो आ त चालू कई आ जोकी मूंखे पेरनि में ॾाढी दिक्क़त थी पई।
अच्छा -अच्छा
हा गोॾनि में ॾाढो सूर पियो थें। आउं हलण में
बीज थ्री हिननि जी कमी जे करे बि इहे ॻाल्हियूं थियनि थिं पयूं न। उहो ॿी खाईंदा रहंदा करो, कॾहिं, कॾहिं।
खाइन्दी वम चम्मे हे एमबै कंपनीअ जी न इन्दी आहिन। टेबलेट, उन में ओमेगा थ्री, आंउ बी ट्वेल् इय वरती वट थी डेली टेबलेट खादी आ। खादी आ उने सां थोड़ो फ़ाइदो पयो लेकिन कें चईं योगा वञ त पो वरी इन लाइ योगा चालू
अच्छा न न योगा त ॾाढी सुठ ठी शय तव, कंदे, कंदे तव्हांखे ईअं पाहिंजो शरीर हल्को लॻदो।
हा त लेकिन शाम जो वेंदी आयां जोकी हिते सुबुह जो जैनसन जो थींदो आ आउं शाम जो लेडीस जो थींदो आ।
अच्छा ईअं थींदो आ, असांजो त जाते वेंदाओ उते सभु मिक्स कंदा आहिन, जेंट्स लेडीस बि मिक्स कंदा आहिन।
न वेंदियूं आहिनि, लेडीस बि शायदि थोरी घणी वेंदियूं आहिनि, लेकिन शाम जो टोटल लेडीस हूंन्दयू आहिन।
अच्छा, अच्छा हा त हो कहिंखे कहिंखे अटक पई लॻंदी आ न, हा।
हा तॾहिं पोइ वरी शाम जो ई वेंदी वेंदी आहियां, साढी पंॼे खां व न साढी छहे वेंद साढी सते ताईं हलंदो आ
कलाक त थींदो ई आ न योगा
हा कलाक थींदो आ, हा सुठो लॻंदो आ। पोइ वरी अॻोपो वॉक वॉक करे अॻो पोइ अठे वॻे घर ईन्नी आ।
अच्छा, अच्छा पासे में हूंदव तव्हांजे।
हा हा पासे में ई आ अॼुकल्ह त हर कॉलोनीअ जे बगल में पार्क
अच्छा, अच्छा ता काथे रहो, ऐं
एम्पी में सतना में रहंदा आहियूं त हिते बगल में ई पार्क आ। त पोइ होॾे रेहंदा आयूं।
अच्छा इहो सुविधा सुठी आ न,, असांजे वरी हिते पार्क वार्क थोरा घटि हिन, राजस्थान में अगर अस्सां जाथे उदयपुर में रहंदा आहिंयू त। हुते हुन हा। पार्क न आहिनि ठहियल, बाक़ी ईअ सेंटर ठहियल ई योगा सेंटर वॾा, वॾा।
अच्छा ईय योगा सेंटर वॾा वॾा ठहियलु आहिन।
हुते कंदा आहियूं जेकी मनियल सेंटर आ मा त हली हुते मां छा हाणे, हाणे ऑपरेशन करायो हुयो। बचे दानी जो बचे दानी वारो, हा
हुन सां योगा में त कोई फ़र्क़ न पयव न।
न न कुछ बि न न हुनजे करे ई त चई अञा कंदी रहंदी त अॻिते कोई तकलीफ़ हिन सां वधंदय न। तकलीफ़ आ।
अच्छा।
पोइ ईंदियूं ई न, कॾहिं बि, ईअं चयउ। त वरी इनि करे मां वरी शुरू खों कंदा ई हुयासीं त ख़बर हुई विश्वास हुयो ई सही भई माण्हू ठीक रहंदो हिन सां। त हिने करे छॾियो बि न कॾहिं हिन खे।
हा, त सही कयो।
हा, ॿारनि थोरा वॾड़ा थिया, तव असां सां पो इयो
चालू करे छॾियो हन हलो हा अचे थी न आवाज़ अचे, हा-हा, हा-हा विच में बंदि थी, वियो ‌न
हिते चवां थी, अच थोरी बारिश आ, त नेटवर्क प्रॉब्लम शायद थी, सघे थी कॾी कॾी विच -विच में थोरी बारिश अॼु ई पई आ, उअं त त बारिश हुई न अॼु ई पई आ, अॼु बारिश हुई
हिन पासे अॼु पई, तव बारिश
असां वटि त हुई ॾाढी गर्मी, तमाम अहिड़ी गर्मी हुई जीअं
हिन पासे ॾाढी गर्मी हुंदी तव न
अच्छा तां वटि
हुंदी आ, गर्मी लेकिन ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां बारिश पए ई थी, पई डेली डेली पवंदी आ
अचेव ती आवाज़ अचेव ती?
हा, हा अचे थी।
अचे थी पई न, हा मां चयो अलाए नेट वर्क जे करे, दिक़कत त नथी अचे, ॿाहिरि हिनी करे हली आयमूं बाहर कनी में मां सुम पयावा आवाज़ अचे पई वई, वरी सुबह सां पंहिंजे कमनि में हा, न- न योग योगा जी क़लाकु त पूरो वेंदी आ, पांजो ड्रिंक वग़ैरह कोई, ॿुधाईदियूं हिनि जेके उहो पीअंदा आहियूं।
अच्छा ड्रिंक बि ॿुधाईंदा हिनि, हलो
दीदी आप
हा हलो हा ताव्हांजी उन नेटवर्क जे करे, न
हा, कटिजी हल अचे ईदी हुंदी।
पो छा ॿुधाईंदा तव याने भई?
ज़ीरो, जीरो, जीरो, सौंफ़ हुजेयो और कॾी मेथी दाणा थियो, राति जो पिसाए रखंदाउ हिकु चम्मच
अच्छा, त पो यानी रोज़ याने ॿियो ॿियो सामान पीओ यानी कॾहिं
हफ़्तो -हफ़्तो सत् सत् ॾींहु मतिलबु मतिलबु कि करणो आ, वरी पोइ चेंज कंदा आहियूं बदिले छॾींदा आहियूं। दूं
राति, जो पिसाये रखो
हा राति, जो पिसाए रखां कयो भई, कांच जे गिलास में हिकु चम्मच जीरो और सौंफ विझी पिसाए रखंदाउ हिकु चम्मच कॾी मेथी मैथी दाना पिसाए रखंदाउ, कॾी सुका दाणा साबूत थींदा आहिनि न उहो वारा पिसाये रखंदा आहियूं। ओ बे वरी उह थोरो सो हा, न न वरी थोरो सो गरमु कंदा आ हुं न हुनखे सुबह जो पीअण खां पहिले, पीअण खां पहिले थोरो गरम करे -करे, पो उनि खे पीअंदा आहियूं
अच्छा ईअं यानी योगा मां अचो त इहो पीओ, हन हैलो।
हलो।
हा योगा मां अच त इहो।
हा हा इहो पींदायूं न ईंदे ई योगा में वञण माल बि। पी सघंदायो योगा वञण खां पहेले बि पी सघंदा आहियो माखें वरी ओडी माल गरम पानी पी। करे वेंदीयां त पो अची करे पींदीयां मां।
अच्छा तां गर्मी में बि गरम।
हा पूरा ॿारहां ई महीना ॿारह ई महना। हा ओकड़ू वही करे गरम पाणी पीअंदायूं।
अच्छा हेएॾो यानी कंदा आयो नी।
हा शरीर खां इहो त कंदा आयूं जेको पुजंदो आ।
अच्छा उमर छा थव से तन्ज़ी?
असां फोर्टी फाइव हले थी।
ह मां जेेत्री द वया मे। मां जे हेतरी थव मां बि फोर्टी फ़ाइव जीआयां।
अच्छा अच्छा। पंतालीह हा हा पंतालीह साल त थी व्या। हा त हाणे त ध्या हा त ध्यान त हाणे त ॾियणो ई पवंदो न।
हा तां कुछ ज्यादा ई त ॿुधायो मां त सिर्फ़ु योगा में ई वई आहियां अञा। सो बि महनो करनी थियो आ तॾहिं त ॿुधायांव थी न की इहा प्रॉब्लम। थी वई ह टेंगुंन जी ईअ ई। त सुठी ॻाल्ह आ तां ॿुधायो हाणे मां बि कंहिं मल पीअंदी कंदम।
हा न पोइ मेथीदाणा पीअंद न इह पेर जो हा हा। पी थो सघजे न खाली पेट हुजणो खपे मतलब की कुछ खाधल एहड़ो न हुजे।
न जीअं मंझंन जो रोटी खाई त वैसे ई माण्हू सुम्हे तो। हुन खां पो उथी ॿ घंटन जो थी वयो न। या ट्रे घंटा योगा खां अची करे पो पीयां।
हा हा पो पी था सघो न तां।
हा।
पर वधीक चयंदा आहिन फ़ाइदो सुबुह जो कंदो आ हर शय।
अच्छा।
असर वधीक कंदो आ इय शयूं करण सां न।
हा अरे सुबुह मेन। हा सुबुह लॻंदो आ न की न निकरी सघंदी आयां अकेले जे करे।
न न योगा भले न वञो न सुबुह जो ड्रिंक यां। सुबुह जो पिओ ईअं थीचां हा उहो असर वधीक कंदव पई सुबुह जो। हा योगा भले शाम जो वेंदाव तांखे। टाइम सुबुह जो न मिलंदो आ त सुठी ॻाल्ह आ, शाम जो ई वञो।
हा बाक़ीयो ड्रिंक भले सुबह जो।
हा हा टंक प सुबुह जो पी था सघो उहो रात जो पिसाए रखंदम् न। त अस सत सॼो अची वेंदो हुनजन्दे अंदर पो सुबुह जो पी था सघो हुते
हा इहो सही आ, इहो करे ॾिसंद इहो ज़रूरु पीयदम। ह ठीक आ ब्यो सभ बढ़िया भेण।
बिल्कुल बढ़िया भई बिल्कुल बिल्कुल। अ हा हा एकवीह साल ॿावीह सालॿार ठाहिण भार। मुहुन्जा ॿई धीउ, पुट ॿई आहिन। हा झाड़ आहिन, मान्झा जुॾवा आहिन।
जुॾवाँ ॿार थव।
झाॾा
अच्छा, हु सुठी ॿ बेटा आहिन।
अच्छा त तव्हांखे ॿई पुट आहिन, माखे भॻवान ॿई ॾेई छॾयां धी पुट धीउ भी खप
हा ठीकु आहे न हा न उहो त ॿई बि ज़रूरी आहे। हाणे मेन न थिए त वरी केर चए केतिरो बारो कर इॻ लॻंदो आ की त ॿ, ॿ सही आहिन।
जुॾवा हुया त ख़बर पई हुई की छा थींदो?
हा ॿ सही लॻंदा आहिन, ॿार हुजनि मां चवनी आ ॿ ई हुजनि भई।
हा पाण में हिक ॿिए सां ॿ भाहिर हुजनि ॿ भेनरा हुजनि कोई बि हुजे ॿ त हुजनि न भई। न न उहो बि सही ॻाल्हि आह। पाण में हिकु ब कुझु अॻिते उो त कंदा न, साथ ॾींदा हिकु ॿे सां।
हा हा सही त चओ पिया। हु, पोइ चांए कंहिं महिल पीहंदव हाणे तां।
जी।
हैलो चांहि कंहिं महिल पीअंदव तव्हां हाणे, हैलो हैलो तां बालकनी में ॿीह करे ॻाल्हायो न ॿाहिरि निकिरंदव त नेटवर्क
आ हा अलाए चो चवां थी न अॼु थिए थी कोई दिक़ हूअं न थिए पई हेएॾा ॾींहुं ॻाल्हांवा् पई कंहिंसां बि न दिक़त अचे पई।
अच्छा जी इये
तव्हां कॾहिं जुड़िया हाणे जुड़या हु में
हा, हा हाणे ई जुड़ी आय कल्ह ई जुड़ी आ।
अच्छा कली ई जुड़यायो अच्छा, अच्छा पोइ हाणे तव्हां ॿ बार मा मूखे करे पिया सघो ॿ बार मां बि तव्हांखे करे पई सघां।
अच्छा ईये।
हा, हा, हिकु जणे सां ॿ ॿारि पिया ॻाल्हाए पयाए सघूं। हु हा, मां मैसेज करे छॾंदी मां पोइ तव्हां बि पोइ ॻाल्हाई जो हिकु बार भले। पोइ हिकु बार वरी मां कंदी मां व, हा न, हिकु ॿिए खे ईअं थोरो लॻे सही जंहिं सां ॻालाइण सही थो लॻे हुन सां सही थो लॻे
हा, हा, ठीकु आहे ईअं त जैसा बि अञां ॿ टे ॿार